हँ सखी हँ सखी प्रणाम
हेलो आइ यहाँ बर सज धज के कतय जाइ छी
हँ आइ हमर भतीजी के कोजागरा छियै मिथिलामे कहल जाइत छै कोजागरा बिनु बियाह अधूरा ताहि लेल मखान पान सिन्दूर ला केज जा रहल छी
हूं ऽ ऽ हमर शहर मे पलल बड़ल छी ने हमर ई सब रीति रिवाज बुझाइत नहि छै खोजाग्रा मने कि खायल रस्म की एकर कोनो मतलब छै
ह ब‌उआ रीति रिवाज खाली रसम नहि होइत छै ई हमर पहचान छी हमर जड़ी छी कोजाग या माने नब दुल्हा-दुल्हिन के पहिल शरद पूर्णिमा मन्यता छै अं जेहे एही राती लक्ष्मी जी पूजैत छै छैथी अ को जागती आ मने के जागि रहल अछि जे जागि के पासा अ खेलाइत छै लक्ष्मी हुनका घर‌ अ आबाइत छै छथिन
ह सखी पासा खेलायसँ धन कतायसँ आयत ई तऽ अंधविश्वास भेल ने
नहि सखी अ एकर प्रतीक बूझू पासा जीवन के अनिश्चता छी दूल्हा दुल्हिन के अ सिखाओल जाइत छै जीवन मे सुख दुख पासा जेका अबाइत जाइत रहत दुनू के मिली के खेलय पड़ाईत आ हारी जीति में संग नहि छोड़बाक आ रा ती भरि जागब मने जागरूक रहू असली नहि बनू आलसी नहि बनू
हँ वाह ई तऽ बहुत गरीय बात भेल हम तऽ समझैत रही जे बस मखान खाय लेल अ बहाना छै सखी मिथिला मे तऽ रीति रिवाज बहुत छै जनमसँ मृत्यु धरि आ सबसँ पूछा एहने अर्थ छै की
हँ बौआ सुनु आ जखन बच्चा जन्म लैत छैथ तऽ छठिहार होइत छै छठम दिने विधाता बच्चा के भाग्य के लिखाइत छथि ई मान्यता असल मे आ छठिहार माय के आराम लेल छी छ दिन धरि माय के पूरा सुतय देल जाइत छै गरम खाना आजबाइन के पानि विज्ञान के कहैत छै कि पोस्टमार्टम केयर
हँ आ मुण्डन अ बाल कटाइमे की धर्म छै
मुंडन शुद्धिकरण छी आ गर्भ में बच्चा के मायके रत मास स पोषण भेटाइत छै मुंडन के बाद नव जीवन के शुरुआत हो जाइ छै आ सं गे ही मुंडन के बाद बच्चा के माथ पर धूप लगैत छै विटामीन डी भेटाएत छै आ बाल दान अ अह अहंकार के त्याग के प्रतीक छै ने
हँ अ सखी विवाहके रीति तऽ सबस बेसी हल्दी मेहंदी मड़वा अ त द्वार पूजा सिदूरदान कन्यदान एकर सबके मतलब की
अ एक एकटा बुझाउ हल्दी अ एक टी सेपटिक बिआ बियाह स पहिने तनाव हल्दी उबटन स त्वचा निखारै अ किटानू दूर मेहन्दी ठंढक दै छै तनाव कम करै छै आ नबदुलहीन के डर होइ छै ने मेंहदी के ठंडक मोन शान्त करय छै
हँ हं सखी आ मड़वाड़ हं बास घाड़ी के छप्पर की
हँ मरबा समाजके संस्कृति छै पूरा टोल महल्ला आ मिल जाइ छै ह मरबा ठाड कराइत छै मने ई बिवाह मे हम सब साक्षी छी अ सुख दुख मे संग देब बस छिला अपन के प्रतीक करिस्ताक मे अ झुकाब कला
हं सखी सिन्दूरदान त सब स भावुक पल छै
हँ सिन्दूरमे पारा होइ छै जे माथा के नसके स सक्रिय आ करैत छै त रक्तचाप नियंत्रित अ मुद्रा असलि अर्थ मांग भरब माने अ जीवन भरि के जिम्मेदारी लेब कनिया दान के मतलब बेटी के दान नहि गोत्र दान बेटी के नव परि बार मे गोत्र बदलैत छै ताहिसँ वंश वृद्धि
अं आ से सच्चे मुदा किछु रीति बड़ा कर लगत छै जेना जेना विध विधवा के रंगीन साड़ी नहि पहि पहिरब चूड़ी तुड़ी जेब ई तऽ अन्याय छियै
तऽ हंड्रेड परसेंट ठीक कहला ई रीति नहि कुरीति छै असली रीति संवेदना सिखबैत छै दंड नाहि सीता बन गेली मुद्रा राम हुन का तेयाग नाहि केथली केलथी आ विधवा के सफेद साड़ी मुगल काल मे सुरक्षा लेल शुरू भेल ते छलै तऽ कियाक त रंगी न कपड़ा देखि सैनिक आक्रमण आ करैत छल आब ओ समाज नहि आब विधवा के सोहो जियाबाक अधिकार छै
त सखी अहां के दहेज के रिवाज
बौआ दहेज कहियो रीति रिवाज नहि छल अस्त्री धन छलए बेटी के पिता उपहार देैत छलाह बेटी के नाम सा वर पछ के माँग लोभ छी रीति नहि मिथिला के असली रीति छै तिलक वर के समान सम्मान मे फल मिष्ठान न की नगद गाड़ी
आ त सखी मधुश्रावणी के रीति के बारेमे कहू पन्द्रह दिन धरि नव विवाहिता मोगी साप के पूजा करैत छै ठीके
हँ मधुश्रावणी नारी शिक्षा के रीती छी सावनमे नब बहु नेहर अबैत छै पन्द्रह दिन धरि बुऽड पुरानिन सब गौसा गोसाउन कथा कहयत धाँ छथि आ जेना बिहुला विष विषहरी उषा अनिरुद्ध एकर माध्यमसँ पति पत्नी धर्म परिवार प्रबन्धन संकट मे धैर्य सिखलोल जायत छै सांप के पूजा आ कीयैक खेतमे साँप मूस खायत छै फसल बच बच बात छै किसान के मित्र के सम्मान ई अ परी परिस्थिति कै रीति छै
आ त सखी सामा चकेवा तऽ हमार तऽ हमार बहुत नीक लगैत छै माटी के मूरत भाय बहिन के गीत
हँ सास चकेवा नरी मुक्ति के पाबनी छै कथा छै सामा के भाय चकेवा पर झूठा आरोप लगायल सामा त पस्या कऽ के भाय के निर्दोष सिद्ध के केलक त ई रीति सिखबेत छै नारी पर अत्याचार भेला पर चुप नाही रहू लड्डू आ माटी के मूर्ति बना के विसर्जन माटी के माटीसँ बनल माटी मे मिलल जीवन के चक्र छै अच्छा सखी बाकी के तोहर प्रश्न के उत्तर हम बात मे देब अभी तनी हमर एगो काम आ गेल छै
ठीक छै सखी ठीक छै
ठीक छै